गोर लगै छी की हाल-चाल।
खुश रहु। सोहागवती, पुत्रवती रहु, ठीक छी। ठीक।
हाँ ठीक छी, अहाँ सब ठीक छी।
वती, पुत्रवती रहु, ठीक छी, हमहुँ सब ठीक छी आ तऽ घर मे सब ठीक छैथ।
सब ठीक-ठाक, अपन कहियौ। हाँ सब ठीक छैथ।
हमु सब त सब बढ़ियाँ खाना-पीना भऽ गेल, खा सब भऽ गेल। नै भेल।
और अहाँ के कब होय छै।
कखनि भेलै ब्राह्मण खेतथि हमरा सभकेतय ।
किस ।
बह ब म भ । तैयार भ रहै एछ। ओ ह ख अपन ।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
हँ ब्राह्मण खानाके ब्राह्मण खेथि ने तै ।
अच्छा । अ ।
हँ ब्राह्मण खेतायत। ह चू । ह । तऽ उएह दुआरे अहाँके भऽ रहल अछि भोजन ।
अच्छा ।
की कहलो । हेलो ।
बनले कियो ।
बनेलहुँ हम अहाँके दालि भात -कटहर आलू के सब्जी परोड़ सब दऽ कऽ ।
तऽ ।
ओहिमे आओर भात दालि बनेलहुँ तकर बाद कद्दीम -सजमनिके भुजिया। आ । आम चटनी अपना सबके एखन बनैया । हं । बहुत होइ छै । तअ दुआरे । आ बाज कट । कटि केबै अहाँके । एक्ेटा छै तखन । एकेटा छथि बहुत दिन भऽ गेलनि हुनका मे। हँ बहुत दिन होगलनि मरला न । तऽ आब अहाँके बहुत दिन हो जाइ छै तऽ अहाँके सालमे । आ हमर सस स- हमर सबिया स।
अच्छा ।
की करै छियै तऽ अहाँके हुनके खेतै तऽ आब अहाँके ब्राह्मण अ एलखिन तऽ उएह तरुआसभ तरै छी तऽ कटहर तरुआ भेल। तिलकोर तरुआ भेल, आलू तरुआ भेल, परोड़ तरुआ भेल। पापड़ भेल चिप्स आलू के ‌‌‌‌‌स भेल अपना सबमे चरौरी ह अहाँके? क रंगग के भऽ गेल सात रंगग के भऽ गेल।
अच्छा सात रंगगके भऽ गेल हा तऽ भेलै की । ओतबो मोनसँ खा ल त ब्राह्मण तऽ भऽ गेलै ।
आहाँ स
राति मे तऽ केकरो नीन्दे नहि भेल राति मे तऽ केकरो नीन्दे नहि भेलै तते बिजली तर कै छलै।
बड्ड अयबैर पता नहि किएक सभ कहैत छै जे एहन बिजली किए तड़कै छलै आनबैर एहन नहि होइ छलै ने कहियो भेल छलै?
कहियो ने एहन तऽ नहि होइत छलैया हवा तऽ कतहु बहबे नहि करै।
खाली बिजी हँऽ उएह दुआरे अहाँके सभके अच्छा
हँ तऽ एखने हमरो नाश्ता भेलैए कनि काल पहिले लेट भऽ गेल छलैए ओ अबै छथिन तकर बाद खेनाइ हेतै।
छथिन
हँ तकर बादे खेनाइ पिनाइ हेतै।
अच्छा
हू मौसम तऽ फेरो कहैया जे बारि पानि पड़त।
हँ पानि पड़त। दू दिनसँ तऽ पानि होइए लेकिन अहाँकेँ आइयो लागैए गर्मी तऽ एतेक केने से पानि हेबे करत।
हू आऔर नया तया ताजा समा चाल
इह एखन ताजा समाचार अइ जे काल्हि खुब रासँ अहाँके आम सभ गिरल बोराके बोरा आम आयल।
हू
खूब आम गिरल कायल।
अच्छा तहन तऽ आइ ब्राह्मण भोजन मे आम हेबे करतै?
हँ ब्राह्मणोके पड़तैन आम एखन तऽ ब्राह्मणके आम पड़बे करतैन।
हू एहि मौसममे आमे लऽ कऽ तऽ भोज होइ छै खूब।
आ नहि होइया काल्हि तऽ दही चूड़ा आम आ एकटा सब्जी बना के द दियौन। सेहो भऽ जाइ छै ने बूढ़ सुर के जिनका नहि कयल होइ छनि।
हँ तऽ की
ह हं तहन तऽ यहाँके घर मे आ मेहमान नवका आबै छथि ।
हँ हँ- हमरो एमहर। बनलै य भात दालि। जे । के बुझिया त आलू परोड़के तरफ । तरकारी कुमदिन फूल के तरुआ।
कथि के तरूआ ।
कुमदिन फूलके ।
ओ केहना बनै छै ।
बहुत सुंन्दर होय छै ओ अहाँ के उजरा उजरा रहे छै फूल गाछ में फड़े छै। पूजो होइ छै आ ओकर अहाँके। तरुओ बनै छै। पिठार पिसलो। ओहिमे । अहाँके अथी कऽ कऽ। से ततेक नीक लागत खाायमे।
सिलौटे त ।
नहि अथिी पर पीसै छीियै । लाइन पर ‌।
तऽ नहि रह । तऽो । अच्छा ।
हँ तन ओ सब तऽ अपना सबके छै है इएह सब त सुविधा। ठा रहै छै अपना सबके गाम घर मे से होइ छै । हँ ।
आओर सब घरे नर । ब्राह्मण एल आयत । आइ तऽ अपना समय तऽ जिनकर । । ओहिह हुनकर पुतहु ओ का खुएथिन । नहाय कऽ पूजा करै छथिन । ब्राह्मणके दीदी । ठौ पी कर छथि ठिन । आब एथिन बाबूजी बैसल छथिन, देथिन ब्राह्मण के खा हय ना। हम तरुआ तरै छीये बैस के।
अच्छा अहाँ तरुआ तर रहल छी हँ गरमा -गरम हँ गरमा -गरम।
ह गरमा गरम।
धरम ।
ओय सब मे ते नमके तऽ बहुत होय छै ना। तहन लास्ट मे अहाँ के दही-चूड़ा सेहो रहतेन। दही, चीनी, आम बहुत रंग के सब्जी सब मगर भोर से मिठाय भोर से देखियो ते लगले छ ई दुनू दु आदमी भोर से लगेले छियै। उहो मे अहाँ के लाइट
ओकर अहाँ के ब्राह्मण भोजन के लागे तऽ अथी अहाँ खेनाय बनबियौ तऽ ओकर अलगे स्वाद
सुआद भऽ जाएत ओ जे पितर सब के अथी आएब जाय छन
हाँ ओना अहाँ तरकारी, तीमन बनबियौ तऽ ओ ते नीक रहबे करै छै, लेकिन ब्राह्मण भोजन बला अलगे सुआद
अलग स्वाद आय छै, टेस्ट बिना प्याज, लहसुन के बनबै छियै क ते टेस
हाँ तैते कहै छी आन दिन ओ प्याज बिना प्याज, लहसुन वला नीको नै लगे छै। लेकिन ओय दिन का अहाँ के पता नै बहुत नीक
नीक बनै छै, ओय दिन अपना सबके हेबो करै जे केना बिना, बिना पियाज लहसुन के, ओय दिन बिना प्याजे, लहसुन के बनत ते बहुत टेस्टी बनै छै।
बहुत टेस्टी बनै छै, किया ते ओ आब जाय छै ओकर अलगे टेस्ट रहे
हाँ पितर के कहै छथिन माँ सब जे पितर के ओय मे इ आास आबि जाइ छै ने। शीतल के अंश आबि जाइ छै ने तऽ वहाँ। टेी भऽ जाइ छै ।
नमर नहि नून बेसी रहत। बेसी रहत सबटा केना बैन जाय छै।
बहुत टेस्टी बनि जाइ छै ।
हमरो ओ तऽ सागो बनलैए ।
हँ ।
हँ ।
तऽ बाड़ीें साग छले आ मा तोड़िके अनलथि। तऽ ओह बी अप सब। हँ गेनाहरीी । अपना सबके तऽ बाड़िए झाड़ी मे रहल जा। तऽ नोच लियअ तऽ आनि लिअ । कोनो खरीद साग पात नहि खरीदय पड़ैत छै । हँ साग पात न खरीद। परज ।
साग पात जतय ततय भेटै छै खाली तकयके रहै छै ।
त क करबै।
सबसँ- सबसँ तऽ अहाँके। के प्रसिद्ध अछि आरको अछि । आर कोनच जे ह बन ओ बहुत। नीक लगैत रहै छै ओकर तऽ। अहाँके तरकारियो बनैया। फेर चटनियो बनैए।
बड्ड चटनी बनत झोड़ोके बना लिअ दालिओ दऽ कऽ -बना लिअ बिना दालिओ दऽ कऽ बना लियै। एक नम्बर बनै छै । सबजी सब ओकर ।
हू ।
न च तीन चारि अङके एक तऽ अहाँके। सिलोट पर लढा। बोलेए ।
ह्मं ।
ख तऽ -अहाँके केना ।
आ चटनिओ बहुत नीक होइ छै उसैान कऽ। सान कऽ नून नेबो-तेबो काटि कऽ दऽ दियौ तेल दऽ दियौ एक
आ काटि कऽ ओकरा अहाँके पीस के ओयमे आ दऽ दिऔ।
हूं । आब ओहो के पात अहाँ के दू रंग के होय छै एकटा जे हरियरका होय छै ओ कनी कब-कब हेएत।
अच्छा केना बनेै छै।